हेलो
हँ हेलो
नमस्कार
नमस्कार की करै छि
हम तऽ टहलै छी आहाँसँ बात करै छी आओर बताबै छी ने अहाँके की करै छी
हमु तऽ अभी बैठले छि
अहाँके खाना भऽ गेल छय
हँ खाना भव गेल छै।
आ य खाना मे कथि कथि भेलऽ छै।
हँ खानामे भ एल छै हम खैले रोटी खाले छै आ मलाइ न होइ छै मलाइ खाय ले छिय रोटी खैले छै तरकारी खैले छै घेउराके तरकारी खैले छै अपने घड़ो के तरकारी नीक लगै छै
हॅं बड़ा नीक लागै छै। घियूरा के तरकारी बड़ा नीक लागै छै। आओर बताबै छी। आहाँ के तरका आ अहा के कोन नीक लगै छै।
हमरो तऽ तरकारिए नीक लगै छै। घिउरेके तरकारीया मीठ लगै छै न
हँ हँ आओर बतबै छीन अहाँके खाने मे सबसे शाकाहारी खाना मे सबस नीक खाना कोन लागै छै?
पनीर के तरकारी लगै छै। बड़ा नीक लगै छै।
ओ हमरो बड़ा नीक लागै छै। पनीर आ आलू मोटर के तरकारी बड़ा नीक लागै छै।
हूँ
आओर बताबै छी। अहाँ के पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलत छै। ने
हँ पढ़ाइ लिखाइ तऽ नीक स चलबे करै छै।
हू। पढ़ाई लिखाई सब नीके से चलै के चाही। आओर बतबै छी न अहाँ के ओरी के मौसम कैसन छै।
हँ एहने मौसम ठीक छै हमने रौदा कम पड़ै छै अभी
हँ रौदा कम छै दू तीन दिन से बारिश भ छै न तऽ ओईसे रौदा कम पड़ै छै नय तऽ बारा रौदा पड़ल ज रहल छै बारा बारीशो भेल रहल छै।
बाड़ा बारिश भेल छै।
बहुत जैदा।
हूँ।
आओर बताबै छीन अहाँके कहुं घूमे उमे के मोन करै छै कि न?
हँ करे छै न घूमे के मोन त करबे कर अपने कहाँ घूमि जायके मन करै छै।
हमरा तऽ घूमे जाय के मोन करै छै राजस्थान। ताजमहल हँ ताजमहल।
राजस्थान मे ताजमहल छिका।
हँ राजस्थान मे ताजमहल न छै।
हवा मान छै ने
ऐ राजस्थाने मे न ताजमहल छै।
राजस्थानमे ताजमहल छै। कि नई डिल्ली मे ताजमहल।
ताजमहल नई दिल्ली मे छै।
हँ नई डिल्ली मे न छै ता
राजस्थान मे ह हवा महल छै। बारह लेखा हवा महल बनेले छै।
हँ हम ताऽ जाइ छै न ताँहाँ से तीस किलोमीटर दूर छै। हवामहल।
हू बीस किलोमीटर दूर छै न
तीस किलोमी टर्जेंट छै
तीस किलोमीटर तऽ जायदा दूर नहिये छै
हँ जदा दूर न छै तीस रुपैया मे पहुँचा दै छै सरकारी बस चलै छै न तीस रुपैआ पहुँचा जाइ छै। खाटू श्याम न होइ छै।
हँ हँ खाटुश्
राजस्थानमे न पड़ै छ वहाँसे सए गो रुपैआ लगै छै। छोड़ि दै छै।
ओ अहाँके पढ़ाई लिखाई करे जाइ छीन
हँ हँ पढ़ाइ करै जाइ छी।
ओ।
अपने की करै छी
आहाँ के घर परिवार मे सबलोग नीक छै न
हँ हमरा घर परिवार मे सब नीके छै अपने घर परिवारमे सब नीक छै
हँ हमरो घर परिवार मे सभलोग नीक छै सभलोग स्वस्त छै अहाँ के काहलू बारिश मे नहयले छीयै नहयले रहल छीय
न न नएले छी हमरा पते न चलै छै कि बारिश होइ छै
ओ अहाँकेँ घर अथी छत केँ छै नऽ तऽ ओहि से नऽ बुझल छै
अइसन बात न होइ छै हम सुतल छी तऽ
अच्छा सुतल अच्छा कल सुतल रहल छै न
हँ सुत रहल
ओ हँ होइ छै लेकिन कहलू बड़ा बहुत मोटा बारिश भऽ छै
ह मोटा बारिश भेल छै का
हू बहुत देर तक हम नहाय रहल छी कल
बारिशमे नहाय छै अखनी बारिशमे नहाय छै कहाँ
हँ बहुत मतलब नीक लागल रहल छै
ह तब तऽ ठीक छै बारिशमे नहाय छै तऽ
ओर बताबै छी अहाँ केँ आम केँ पेड़ लगेले छियै अपना फुलवाारी में
हँ लगले छियै नु
गुलर केँ पेड़ छै केला केँ हँ
वएह औरो कथी कथी केँ पेड़ छै
केला केँ पेड़ छै
गुलर केँ पेड़ छै केला केँ पेड़ छै आ कदम ना होइ छै
हँ हँ
रूनी देखले छै रूनी
हँ अम अमरुद
अमरुद ओकरो पेड़ छै
ह अहाँ केँ तऽ बड़ा नीक नीक पेंड़ लगेले छी
नीक तऽ लगेबे करै छै
हमहूँ लगेले छी आम केँ पेड़ लगेले छी आम मे लगेे छी दालम आम कऽ पेड़ लगेले छिये मालदेव आम केँ पेड़ लगेले छीये किशनभोग आम केँ पेड़ लगेले छी जर्दा आम केँ पेड़ लगेले छी। फेर कटहल केँ पेड़ लगेेले छियै फेर फेर लगेले छियै अहाँ से बतैब पपीता कें पेड़ लगेले छीयै। फेर नीमू केँ पेड़ लगेले छि गुलर केँ पेड़ लगेले छी अमरूद केँ पेड़ लगेले छीयै ये सब केँ पेड़ लगेले छी फूलो में बहुत तरह किसिम किसिम केँ फूल लगेले छी गुलाब केँ फूल ओड़हल केँ फूल गेन्दाक केँ फूल अहाँ केँ फूल में कोन कोन से फूल लगेले छी
अभी तऽ हम फूल न लगेेले छी अपने एतना चीज केँ फूल लगेने छियै किया
हू हम बहुत चीज केँ फूल लगेले छी।
यै तऽ बड़ा नीक छैय।
अहाँ केँ एगो चीज मिलबै यौ अहाँ केँ टाउनो मे जाय होवे छै तऽ बड़ा गर्दा उड़ै छैय।
ह गरदा उड़ै छैय।
बहुत जादा हम तऽ गेल रहल छीयै परसो आंख हमर पूरा अभी तक लाल छैय एतना गरदा उड़ल छैय। हेलमेट पेह हेलमेट अहाँ केँ पेहेन केँ जाइ छी मोतिहारी की ऐसे ही।
नै हेलमेट पेहेन लै छै नऽ तऽ पुलिस पकड़ नु लै छैय।
ह सही करल छी। हेलमेटवा रहल छैय न तब ही आहाँकेँ छोड़ द छैय न तऽ पकड़ ले चलान काट देल रहल छैय।
हँ ओ तऽ अले करै।
ओकनी तऽ खोजल ले छैय इ सब।
चितकावरे नहि भैय छैय। बाइकबा लगा लै छैय आ डण्टासे खहेदै छैय। आ भगै छैय तऽ पीछासँ खहदै छैय।
गाड़ी से
पकड़ कऽ बड़ा मारै छैय।
ह तऽ भागे केँ न चाही छैय।
है भागलिय न छै ओहि लए रुक गेले छिय कहले छै कि हमलोग डिलेवरी करै छियै।
नहि किुछो बोलै छैय कहै छै कि ठीक छैय जा डीकि उकि जेक करले छै
सब ठीक छैय हमलोग केँ मतलब ठीक छैय ना लाइसेंस मे पैसा नै लगाबै केँ पड़ै छैय।
हँ लाइसेंस नहि लगाबै छैय।
हू नहि तऽ साइबर बला स ले रहल छै छियै तऽ आठ हजार रुपआ ब दोअ रहल छै लाइसेन्स।
पाँच हजार रुपैआ लगै छैय लाइसेन्स केँ।
ह हमरा केँ आठ हजार बताबै छैय तऽ हम कहय छियै कि थोड़ा कम करऽ करल छियै तऽ कहल छैय कि पचहत्तर सौ लागल रहल छैय।
कितना कहैय छैय।
पचहत्तर सौ
तिहत्तर सौ
ना पचहत्तर सौ
छहत्तरि सौ कहै छै
हूँ
बड़ी महंगा कहै छैय।
बहुत महंगा कहय छी। अहाँकेँ लाइसेंस अभी नऽनु बनबेलै छि।
नऽ लाइसेन्स नऽअभी
अच्छ पैसा वैसा होतै तऽ बन बाबल जेतै का
चलियइ ओर बताबै छी न अहाँकेँ कोन स कक्षा मे पढ़े छी
हम तऽ बारहवींमे पढ़ै छी अपने कोन स क्लासमे पढ़ै छी
हम पढ़े छीय हमहूँ बारहवीं म पढ़े छी अहाँ केँ विषय मे कोन स कोन से विषय लेले छि बारहवीं मे
हमर तऽ साइंस भऽ गेल छै
अच्छा साइंस भए गेल छै ओर कोन कोन से भेल छै साइंस में मतलब विज्ञान में कोन कोन से विषय लेेले छि
कोनो विज्ञानमे तऽ मैथ बायोलॉजी दुनू छै न
मैथ आ बायोलॉजी दुनू लेले छि हम लेलेे छियै पी सी बी फिजिक्स लेलेे अ भौतिकी लेलेे छियै फेर रसायन शास्त्र फेर जीव विज्ञान लेलेे छियै आ एक्स्ट्रा मे मैथ छै अलग से गणित छै
लेले छी का गणित हमरो हमहुँ एक्षिक लेले छी
हँ हमरो ऐैक्षिक केँ छै ऐक्षिक
हम हूँ ऐैक्षिक लेलेे न छी मैथली लेकिन
हँ ऐैक्षिक मे लेला पर ठीक हो रहल छै कि ताकि मतलब नंबर अगर फेलो आ जाय तऽ कोनो दिक्कत न भए रहल छै
हूँ
न फेस फेल हो जाइ छै तऽ अबसर
हँ हँ अवसर मिल जाइ छै चलियै अहाँसँ बात कऽ केँ बड़ा नीक लागल हँ मायने तऽ होइ छै लेकिन फेल होबै न तऽ उतना दिक्कत न होइ छै
हँ फेल ना होइ छै पास हो जाइ छै
हाँ चलिये अहाँ से बात कऽ केँ बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिलतै अहाँ से बात करब नमस्कार धन्यवाद
ठीक छै